जय झूलेलाल जय झूलेलाल कीअं आहियो, अरे बढ़िया मस्तु! हा तव्हां ॿुधायो सभु ठीकु?
हा हा सभु ठीक, अरे सिंधी में ॻाल्हांएणो आ हा, सभु ठीकु आ हा तव्हां ॿुधायो?
बसि- बसि, सभु मज़े में ॿियो बुध हाओ- हाओ बिल्कुलु, असां हिकदमि टाइम टेबल वारा। रोटी माना नवे बजे थाली लॻी वंञें नव जा सवा नव थियनि पर साढा नव न
हम्म
छोजो सालनि खां हिकु रुटीन ठही वियो आहे न, न त छाहे जेतिरी लेट थी खाएजे न पो सुम्हणं वंञूं त पो छा गैस जो प्रॉब्लम तो थिए हिकिड़ी उमरि खां पो वरी ॾाढो ध्यानु थोऐ रखिणो पए, न खाधे पीते जो गोरी दवाउनि जो
हा हा सही आ
इन्ह लाए थोड़ो रुटीन में रहण ज़रूरी आहे, अगरि पंहिंजो पांण खे थोड़ो मेंटेन रखिणो आहे। या शरीर में काई तकलीफ़ न अचे जो थोड़ो खाधे पीते जो टाइम टेबल चवंदा हिनि न बई सही रखणु, बसि। बिल्कुलु -बिल्कुलु हा, तहां ॿुधायो तहांजो रुटीन कीअं आहे, छा आहे?
पांजो रूटीन, मां उथंदी आहियां ॾहें यारहें बजे ॿारां बजे नाश्तो वाश्तो कंदी आहियां, उन खां पो फिर हा
पर माना लेट थियो लेट थियो तव्हांजो कमुकाज ईह्यें हूंदो।
वरी फिर अम ॿ ट्रे बजे फिर दिन जी रोटी, शाम जो कुछु स्नैक्स मतलब कुछु ठाहे- वाहे सूजी वूजू, सूजी वूजी जो बेसन जो या कुछु वरी फिर रा चांय वाय पी करे, स्नैक्स सां गॾु चांय वाय फिर वरी रात जी रोटी, फिर जूस रात जो पिया। ॾहे यारहें बजे राति जो रोटी फिर जूस ॿारहे हिक बजे।
ठीक पर तहांजी मोर्निंग देरि सां ती थिए मतिलबु, छो जो पो राति वरी तहां देरि सां सुम्हंदा हूंदा ईअं
हा ईअं।
हा -हा, न -न, सभिनी जो पंहिंजो आहे घंणा धंधे वारा जे जेके बिज़निसमैन आहिनि, उन्हनि जे घरु इह्यो नॉर्मल रुटीन आहे। छोजो ॾहें यारहें बजे हू उथनि वंञंनि धंधा पांणी ते उन खां पो त वरी लेडीस घर जो कमु कनि साफ़ु सफ़ाइयूं जेको रुटीन हुजे तो घर जो त इन जे लाए जेके ख़ासि मूंं ॾिठा हिनि न पंहिंजे सिंधी बिज़नसमैन जे घर में इह्याई हालति हुंदी आहे। छोजो नौकिरी वारा त उथी सुबुअ जो पहिरीं ॾुकंदा हिनि। त उन्हनि जो रुटीन सुबुअ जो अर्ली मोर्निंग जो हूंदो आहे त अहिड़ीूं पोइ टिफ़िन, विफ़िन जेके ठाहे ॾींदियूं आहिन उहे त यारहें बजे फ्री ब थी वेंदियूं आहिन, कमु कार पताए।
अच्छा तहां त मतलबु, तहांजो इहे टूं मतलब शुरू साह ईी आ मत
हा हा हा हा हा बिल्कुलु-बिल्कुलु इविन मां पढ़ंदी ब हुअसि या कॉलेज बि हो, त हिकिड़ी भई आदत थी वई न सुबुह जो छह बजे खुलंदी मां न खुलंदी भ इविन संडे हुजे त बि ईअं न की अॼु हाणे कॉलेज न आहे छोकिरी खे न मोकिलणो, आहे त बि अखि खुली वेंदी भई इहो आहे न उथण जी तकड़ि न आहे त छह जा साढा छह उथदा हुआसीं पर छहे बजे अखु, हा बिल्कुलु-बिल्कुलु त उहो जेको रुटीन आहे ऐं तव्हां सवेल उ उथंदा, माना तहांखे पो खाइण पीअण बि सवेल खपे ई।
हा।
माना असांजो, साढे अठे नवे नाश्तो थी वेंदो आहे।
हूं सई आ।
ऐं पंहिंजी रोटी हिकु ॾेढु बजे रेडी हूंदी आहे। उहा खाई हा सुबुह जे रुटीन में जीअं नास्तो थी वियो, पो घर जी सफ़ाई थी, कपिड़ा धोइण थिया पाण लेडीस जो जेको कमु थिए तो नॉर्मल घर जो डस्टिंग थी, वरी कम वारी आई त उनखां कमु करायो, वरी ॾींहं जो न रोटी ते लॻी वियासीं ॿारहें बजे।
त तहांजी मतलबु उहो कपिड़नि बासणन जी माईहूंदी न, कि मतलब
हा न न न न न न मांई अॼुकल्ह केरु पाणे तो करे, ऐं कयूं ता त पो थकान ती थी पए, सरीर हॾ म उह ता थी वञनि कमज़ोर ता थी वञनि।
सइ आ, मतलब कपड़नि बासण जी और
न कपिड़ा मां पाणे वॉशिंग मशीन में धोईंदी आहियां, हा ऐं बाक़ी झाड़ू पटे जे लाइ ऐं बासण करण जे लाइ माई।
हं केरु केरु कपड़नि जी रखींदा आहिन न माई।
हा न न रखंदियूं आहिन घणियूं, जेके जीअं हाणे वर्किंग वूव्मैन आहिन ॿाहिरि निकिरनि, तियूं जंहिंजे घरु अच अचुवञु घणी आहे या फैमिली वॾी आहे त उहो पोइ पाण नथियूं पहुची सघनि न छो जो किचन में ई पाण सिंधियुनि, जो अधु टाइम त किचन में तो वञे।
हा सही आ।
छोजो पाण। त नाश्ता बि छा आहे कोसा ठाहे खाऊं, ॿियनि वांगुर न की ठहियल पिया आहिन थदा दॿो खोले खादो। उहे बि हूंदा आहिन पाण वटि पर पाण खे नासतो, रोटी सभु हिकदमि कोसो- कोसो खपे।
हं केई गरम-गरम नाश्तों रिदो न गरम-गरम।
हा हा हा बिल्कुलु जीअं पाण सुबुह जो कोकी ती थिए, परोठो तो थिए जेके सिंधी नाश्ता पंहिंजा आहिन न ईअं त कॾहिं कॾहिं पेयूं बि ठवंदा आहिन भई बसर पटाटो विझी पेयूं ठाहिया, हा ऐं
मतिलबु असां वटि त मतलब कीअं ॾिस सुबुह जो लू आलू आलू जो पराठो और दही थी व व सेंडविच कॾी कॾी इं मान ठहंद
हा न न थोरी चेंज बि खपे न रोज़ कोकियूं ऐं परोठा खाई बि तंग ता थियूं।
पास्तो कभी चौउमिन ईअं।
हा हा, भई कॾहिं लाइट ठाहियो। पेयूं जीअं चया जीअं सूजी चई।
हा सूजीओ चिल्लो और कभी ढोकलो करे केॾी पेन केक ईअं मतिलबु।
हा हा, सूजी जो चिल्लो ऐं बेसण विझी ठाहियो। त उहे बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि हेल्दी था थियनि वेजिटेबल विझी ठाहियो।
बेसण जो चुलो व फुलका सां खायो वणंदा आहिन उ मतिलबु ईअं पकोड़ो ठाहियो ईअं ब
या बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं प्लस इन खां पो पंहिंजो उपमा ठाहे था खाओ अलॻि अलॻि वेझी टेबल विझी थोरो पटाटो गजर शिमला मिर्च विझी सुबुह जो तव्हां उहो हलको नास्तो खाओ त उहो बि बढ़िया आहे ऐं कॾहिं बुख लॻे थी अॼु इच्छा आहे त वरी पो आलू जा परोठा कॾहिं करे छॾिया। पाण सिंधियुनि में त खपे न वैरायटी।
हूं तहां तहां छा केंदा आयो?
मां हूअं पेहिरीं कमु कंदी हुअसि। पर हाणे वरी उहो कमु मुंहिंजो छॾाइजी वियो त हाणे मां घर में पंहिंजो ऑनलाइन बिज़नेस कंदी आहियां रेडीमेड गारर्मेंट जो हा।
ऐं मूंखे लॻे थो, अ हां।
पहले छा मतलबु ॿक केंदा आयो तां?
अ न उहो पर्सनल हा पर्सनल इंफॉर्मेशन न ॾियणी आ न। हा मां मां सर्विस कंदी हुअसि हा हा अचे ती।
हैलो,
हलो, हा अचे पियो आवाज़। हलो, हलो। हलो,